की सखी हमरो सब ठीक छै नीक छै। बहिन अपन कहू की हो रहल है अभी
बस अभी तनिका रात के भोजन पानी के प्रबंध मे कर रहल छियै
अ की बना रहल छियै अभी
आज बनाय छियै तनिका भिंडी के सब्जी सूखा मसाला पे आ रोटी बेटी के हँ हमर छोट बेटी के भिंडी। के सब्जी तनिका बहुत पसन्द पड़ै छै।
अच्छा अच्छा अभी तऽ हम बैठल छीयै।
अच्छा रात के भोजन पानी के।
बनै छै हमर गोतनी बनाबै छै अभी। हम तनी आराम कर रहल छीयै बड़ होवे के तनी फायदा उठा रहल छीयै।
न न अऐसन न कहयके बात छै तनिका मिल जुलि कऽ कर लेब आ नय तऽ। ठीक छै तनिका बैठेके बात छै तऽ ठीके छै लेकिन ओैसे कहब नी। कहब ने तऽ ओ वाकके तनिका मनमे दुःख हो जाइ देखू बड़की दीदी ऐसे बोलै छथिन
न न काम सब्जी उब्जी सब काट देले छियै चावल उवल सब धो धा। के रख देबै छीयै त बाहरे तनी आयल छी तऽ उहे बैठल छीय आबू बनैयतै।
हँ बड गर्मीओ छै। तनिका गरम लगै छै। अमी सह आ तनिका काम मे मदद हो जाय छै तो ओकरो फुर्सत हो जाय अहूं के तनका फुुरसत हो जाइ छै तऽ
अभी तऽ फुर्सते मे बैठल छीय। कहू अपन की हो रहल छै।
बस हमहुँ तनिका रात के भोजन पानी के व्यवस्था मे लगल छियै। अच्छा अहाँ हमे अहाँ के फोन कयले छियै। कि जे अहाँ हमरा आरके चीपसँ चरौड़री देनेे छलियै। न से बड नीक लागल हमर बेटी सबके तो हँ हँ बड्ड नीक लागल तऽ बेटी सब कह रहल छथिन। कि मम्मी से बुआर से बुआके रेसिपी पूछि के अहाँ तनिका बना देब न हमे आओर खायब तोऽ हँ तऽ ओही खातिर हम अहाँके। फोन कलै छियै। कीप अ जे आलू के चिप्स बनेेले छथिन। तो आर मे डिजाइन कैसे भ गेएल।
ओ चिप्स काटे वाला एगो मशीन आबे छै न।
हँ हँ
ओकरे लेल हम काटलियै ओकरे से हम काटलियै तऽ वही डिजाइन बन गेल। लेकिन डिज हँ हँ धारी धारी हो जाइ छै हँ बड्डिल सुन्दर लगै छै। देखहुँ मे
हँ वही त बड़ नीक लागल हमर बेटी सबके देखे मे
आ तनि पानी सुसुम पानी मे ओकरा नमक दे के उबाल देले
अच्छा
हँ तनी कच्चे मे उतार देली दे के आ फेर धूप मे तीन चार दिन सुखा देले सुत सूती कपड़ा मे भी सूती कपड़ा मे पूरा बिछा के पूरा फैला करके ओकरा सुखा सुखा करके तीन चार दिन सुखा देलियै।
ओ ओकरे अर से तनिका ओ आर
अ चार पाँच दिन सुखावे छै। न तनी बढ़िया रहै छै। ओकरामे कालपन नहि पड़ै छै। नहि तऽ ऐसे हँ फंगस उंगस नहि लगै छै। ने हँ ने तऽ काल काला पड़ जाइ छै। आलू मे अच्छा से न सूखे के कारण से हँ फेर स्वादो नहि अच्छा लगै छै।
हँ अच्छा अहाँ आमराके छि अचार बनाबै छ।
हँ आमरा के आर अभी बाजार मे मिले छै। की आमरा के
अभी तऽ नहि मिलै छै। लेकिन हँ दस पन्द्रह दििन बाद तऽ मिले लगे ने तऽ वही सोचले छियै। कि अहाँ से हमराक के रेसिपी तनिका पूछि लेब
अरे हमरा आबे से ने हमर मालिक के तऽ पूछू मत किसिम किसिम के कहथिन कि मना कभी अमराक के चटनी बनाबे छियै। कभी अमराक के सब्जी बनाबे छियै। सब मसाला दे कर के कभी अचार लगा देबे छियै।
इतना नीक लगैत छै। अहाँके मालिकके अमरा
चार बड़ी अच्छा लगै छै।
बाह तब तो बनाहुू के खूब मन से बनाबे के मन
हँ हँ अर आऔर अचछो छो लगै छै। छे हा अच्छो लगे छे बड्डी खााय में नीक लगे छे
हा खट्टा खट्टा त आर स्वाद त नीको होवे छे
हँ तनी सरसो मसाला लहसुन उसुन दे कर के बडी अच्छा लगै छै। ओहो खाायमे
कैस बना हमरा आर त मालू नहि छलर के सब्जियो बनै छै।
हँ हँ बनै छै। ओ तनी मछली जेस बनै छै। ने ओ ओही चिज से ओहो बने छे तनी फोरन उरन दे कर के तनी सुन आमराा के दु खारामें पहिले काट देबे छिये ओकरा धो धा के आ खिर सरस्वती तेल दे दे देबे छिये कढ़ाइ मे आ पचफोरन दे देबे छिये आ तनि आमरा के लाल सुनहरा करे तक भूज लेबे छिये और ओकरे में फिर लहसुन मिर्चा प्याज सब दे प्याज ने देबे छिये लसुन देवइ छीये दूध तीन पोट मिर्चा दे देय छिये आ सरसो आ‌ जीरा पोलकी दे देवे छीै
मने लहसुन ओकरा आर मे तनिकते तेजचाही ने
हा हा लहसुनो देबे से अच्छा लगे छे एकदम आ फिर वही तनी भूज लेब मर मसाला तनी भूज के जबले तेल न छूटे ओकरा में
हा
आ तब तक मसाला के भूज लेब तनी हल्दी तनि नमक डाल देबे छिये तनि कश्मिरी मिरचाइ मिले छे ने ओहो डाल देबे छिये हा कश्मिरी मिर्चा डाले से भी अच्छा लगे छे देखे मे बड्डी सुन्दर लगे छे एकदम
हा ललहुन रंग हो जाइ छे ने लाल लाल लगे छे देखे मे
हा आब तनि पानी दे देवे छिये तनिऐ पानी देवे छिये आधा गिलास जितना जादा ने देबे छि
ओ त उतने मे सिझ जाइ छे
हा उतने मे सिझ जाइ छे भूजते भूजते मे गल जाइ छे की
अच्छा त तनिकाँ स खाली पानी दे के आ लटपट उतार देबह ह ने
हा हा आ दाल भात चोखा बनाला दाल भात भुजिया बनालो ओकरे में बड्डी नीक लगे छे खाय मे उ स्वाद आबे छे कि का कही
अब की हमहू पूछ अब की आर हमहुँ बनायब हमरा जे आय ने बाजार मे त हम हम त सोचले रहि है कि खाली एकर अचार बने छे लेकिन अहाँ त बता देल हुँ त हमरो के तनिका मन करे छे कि हमरा मिली त हम हुँ तनिका बनायब
हा हा कहे बनाहु ने बहुत नीक लगे छे खाय में एक बार बने बू ने बार बार खाय के इच्छा करते
आ ओकर चटनी केना बने छे
चटनी ओऐ से ही बने छे पहले दू तीन फार लेकिन छोटा छोटा कर लेबे ई मिक्सी मे आजकल पीसे के पड़े छे ने आजकल कहाँ कोई सिला‌लोडी छुये छ
हा हा
त उ ऊहे में तनी छोटा छोटा काट लेबे छिये दू चार गो लहसुन डाल देबे छयै हरा मिर्चा रडाल देबे छिये आ तनि सुन नमक स्वाद अुसार डाल देवे छिये तनि सुन तेल डाल देेबे छी आब ई मिक्सी मे पीस देबय छियै बस
ओऽ नीक लगै छैय स्वादमे न खट्टा खट्टा अच्छा आ अचार आर के कैसे बने छे
अचार अचारो के उहे हा हा अचारो उहे दुफारा रगर लेबे के होइ छे आर ओकरा हँ हँ तनी जुआइल रहय छैय कच्चावाला जो छोटा छोटा रहै छैय ने ओ वाला नहि तनि आंट पड़ जाय छैय ने ओकरे मे होय छैय हँ हँ जे रेसा रेसा हो जाय छैय ने ओकरे मे अच्छा लगे छैय खाय मे आ ओकरा धो धा के तनि धूप में एक दिन पूरा सुूखा देबे के होय छैय
हँ
ओकर बाद ओकरा मे सोंफ मिर्चा मैथि ती आब कहै छियै तनी काला सरसो
तने कहू तऽ पचफोरन के जे मसाला रहय छैय ओ सार
फोरन मे मसाला होय छैय ने उहे सब आ डाल देबय के होय छैय हँ तनी सन जीरा अजवायन अ डाल देबैक चाही
अच्छऽ
अबै तेल तनी गरम करके
अच्छऽ एकरा आर मे तेल गरम पड़ल छैय पड़ छैय अच्छ
त गर्मे करके तेल हमेशा डालय छियै
ओ आर से तनिका अछार के जीवन बढ़ जाय छैय
हँ उनकरे हम देखय छियै कि ओ हमेशा हमुँ अचार लऽ के आबै छियै ने
हँ
तऽ उ हमेशा गरम करके ही डालय छैय
ओ आर सँ कच्चापन तेल के हट जाय छय ते अचार नीक रहे छैय ढेर दिना ला
तो उनकरे से हम सीखले छियै की अचार मे हमेशा गरम तेल ही कर के डालय
अच्छ ई तो अहाँ हमरा आर के नीक बता बात बता देल छी छियै अब हमे भी अब की जे सावन मे अमरा चढ़ी न बाजार मे तऽ दू चार किलो मंगा के अचार बना देब एहि विधि से
अच्छा
न चााय पानि भय गैल
हँ हँ चाय पानी भऽ गेल हमरो
चलू हमरा आरके बी चााय पानि भऽ गेल तऽ तनिका आब रोटी उटी सेक लेब तऽ बाल बुतरू के खााय के हो जाय
आ भिन तारिफ तनि बाल बुसरू के खिलाबे के चाही ने तऽ सुत जाय छैय बच्चा लोग तुरन्ते मे
आ भोरे फिर इसकुल खातिर भिनसरे उठे के पड़ै छैय न तऽ तनिका नींद न पूरा होवे छैय ब
हँ हँ बच्चो के नींद नय पूरा होइ छै माइयो के नीद नहि पूरा होइ छै
आ दिन भर तऽ फेर वही काज दिन भर के रहल रहै छै
नहि ठीक छैय सखी तब फिर करब हम
हँ फिर करब अहाँके ठीक छैय चलू